हेलौ
हलो
नमस्कार
नमस्कार
सब ठीक छै न आइ हम रोजगारक विषय पर चर्चा करय चाहैत छी कियाकि ई विषय प्रति एक युवा परिवार आर सामाजिक भविष्य से सीधा जुड़ल छी
बिलकुल सही कहलिय रोजगार केवल आय आर्जक माध्यम नहि बल्कि इ सामान्य आत्मनिर्भरता आ सामाजिक स्थिरता आधार सेहो होइत छै
सच कहू तऽ आइ समयमे बहुत रास युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करला बादो उपयुक्त रोजगार खोजमे संघर्ष करि रहल छथि
हँ बढ़ैत जनसंख्या सीमित अक्सर आ बदलैत आर्थिक परिस्थिति एहि चुनौती के और जटिल बना रहल अछि
हमरा लगै छै जे रोजगारक समस्या केवल नौकरीक कमी नहि बल्कि कौशल आ अवसारक पीचक अंतर सेहो छै
सही कहलि बहुत भेड़ उद्योग सब के कुशल कर्मचारी नहि भटैत छथि आ दोसर देश युवा रोजगार खोज भटक रहैत छथि
कलिय हममे एक रिपोर्ट पढ़लहु जाहिमे कहल गेल छल जे भविष्यमे डिजिटल कौशलक मा्ग बहुत तेजीसँ से बढ़त
ई बहुत बिलकुल तकनीक तकनिक कृति बुद्धिमत्ता डेटा विश्लेषण आ डिजिटल सेवा क्षेत्रमे नव अवसर लगातार पैदा रहल अछि
सच कहू तऽ आब केवल डिग्री पर्याप्त नहि रहै जलछल बल्कि व्यावहारिक कौशल सेहो आवश्यक भए गेल अछि
हँ रोजगार बाजार आब एहन व्यक्तिके प्राथमिकता दैत छै जे समस्या समाधान नवाचारक क्षमता राखैत हो
हमरा लागैत छै जे स्वरोजगार सेहो रोज रोजगारक एक महत्वपूर्ण विकल्प बनि रहल अछि
बिलकुल बहुत युवा अब अपन व्यवसाय ऑनलाइन सेवा आ स्टाॅरच रूप
अन्य लोकसभ लेल सेहो रोजगार उत्पन्न करै छथि
कली हमे एक युवक कहानी पढ़लू जे छोट स्तर से व्यवसाय शुरू कर कतेको लोक के रोजगार प्रदान करै लागल
ई प्रेरणायक उदाहरण छै दृढ़ निश्चय मेहनत आशी योजना सँ बहुत किछु किछु सम्भव सकैत छै
सच कहू तऽ ग्रामीण क्षेत्रक मे रोजगारक अवसर बढ़ाओ नहि से बहुत आवश्यक अछि
सही बात जा गाँमे उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र आ डिजिटल सुविधा बढ़त पलायन कम सकैत छै
हमरा लगैत छै जे शिक्षा व्यवस्था के सेहो रोजगारोनक मुख्य बनाओल जाय बाक आवश्यकता होइ छै
हँ विद्यार्थी सब केवल सिद्धांतिक ज्ञान नहि बल्कि व्यवहारिक प्ररिशिक्षण सेहो देल जयबाक चाही
कलही हम एक विचार पढ़लू रोजगार केवल जीवन जीवन यापन केना साधन नहि बल्कि सपनाक उड़ान लेल पंख होइत छै
ई बहुत सुन्दर विचार छै रोजगार व्यक्ति के आत्मविश्वास आर स्वतंत्रता प्रदान करत छै
सच कहो त बेरोजगारी केवल आर्थिक नहि बल्कि मानसिक तनावन कारण सेहो बनि सकैत छै
बिलकुल एहि कारण समाज आ सरकार दोनो के रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देबाक आवश्यकता अछि
हँ हमरा विश्वास छै जे नव तकनीक उद्यमिता आ गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा भविष्यमे रोजगारक नव द्वार खोलत
हूं हँ आ एव ज निरतर सीखबाक मानसिकता बनाय रख ई बदलते समय सफल सकैत छथि
सही केलियै रोजगार केवल आय श्रोतक नहि बल्कि व्यक्ति परिवार आ राष्ट्रके प्रगतिक मजबूत आधारशिला होइ छै
बिलकुल रोजगार महत्व केवल व्यक्ति धीरे सीमित नहि रहैत छै बल्कि एक प्रकार परभाव पूरा परिवार आ समाज पर पड़ैत छै
हँ जखन एक व्यक्ति के स्थिर रोजगार भेटल छै तखन ओकर परिवारक आर्थिक स्थिति धीरे धीर मजबूत होइ लगै छै
सही कहले रोजगार व्यक्ति के आत्मनिर्भर बनाबैत छै ओकर आत्मविश्वास मे सेहो वृद्धि करैत छै
सच कहू तऽ बेरोजगारी कारण बहुत रास युवा मान मानसिक तनाव आ निराशाक सामना करैत छथि
बिलकुल एहि कारण रोजगार अवसर बढ़ाबै कोनो भी राष्ट्र तक प्राथमिक जिम्मेदारी होइ छै
हमरा लागै छै जे आब दुनिया बहुत तेजी से बदलि रहल छै आ रोजगारक स्वरूप सेहो बदलि रहल छै
हँ पहिने जतय परम्परागत नौकरी महत्त अधिक छल आब डिजिटल क्षेत्रक मे सेहो अगणित अक अवसर उपलब्ध रहल अछि
कलिय हम पढ़लो जे बहुत लोक पर बेस घर बसल ऑनलाइन काज कै कई नीक आय अर्जित करि रहल छथिन
सही बात इंटरनेट आ तकनीक रोजगार दुनिया के पूरी तरह बदली देन अछि
बिल हमरा लागैत छै केवल नौकरी खोजनाइ पर्याप्त नहि बल्कि स्वयं के योग्य बनाबन सेहो आवश्यक छै
बिलकुल जे युवा स्वयं सघ न कुशल सिखत छथि हुनका लेल अक्सर कमी नहि रहैत छै
हमरा लागैत कि जे केवल नौकरी खोजनाइ पर्याप्त नहि बल्कि स्वयं के योग्य बनाबन सेहो आवश्यक छै
हँ कएकि प्रतिस्पर्धा एहि युगमे कुशल ज्ञान आ अनुभव बहुत महत्व रखैत छै
काल्हि हम एक सफल उद्यमिक कहानी पढ़लू जे बेरोजगारी से संघर्ष करैत करैत अपन कंपनी स्थापित कैलक
इ
छै जे कठिन परिस्थिति सेहो सफलता दिन बढ़बाक प्रेरणा बनी सकत छै
सच कहू तऽ बहुत रास युवा असफलता से डरी जाइ छथि आ परयास छोड़ि देत छथि
सहि कहलियै मुदा सफलता प्राय ओहि व्यक्ति के भेटैत छै जे लगा कातार प्रयास करैत रहैत छै
हमरा लागैत छै जे सरकार निजी क्षेत्र आ शैक्षणिक संस्थान सबके मिली के रोजगार बढ़ाबै दिशामे काज करबाक चाही
बिलकुल सामूहिक प्रयास से युवा सब लेल बेहतर अवसर तैयार एकल जा सकैत छै
कलियमे एक विचार पढ़लु ह अवसर हमेशा तैयार व्यक्ति के पहचाने छै
ह ई बहुत प्रेणादायक विचार छै तैयरी आ मेहनतक सफल देशक सभसँ मजबूत कदम होइत छै
सच कहू त रोजगार केवल पैसा कमााबैके माध्यम नहि बल्कि समाजमे योगदान देबाक अवसर से हो छै
आ प्रत्येक कार्य चाहे छोट हो या पेघ समाज विकासमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छै
हमरा विश्वास छै जे युवा सकारात्मक सोच निरन्तर सिखबाक इच्छा आ मेहनतक भावना राखती तऽ रोजगारक बहुत अवसर प्राप्त कय सकै छथि
सही कहलिए रोजगार जीवनक स्थिरता सम्मान आत्मनिर्भरता आ राष्ट्रक प्रगति आधार होइत छै आ एहि देशमे निरन्तर पर्याप्त सफलता तक आवश्यक पाँच बेल छै
हमरा लगैत छै जे रोजगारक क्षेत्रमे सफल होयबाक लेल केवल ज्ञान नहि बल्कि धैर्य आ निरन्तर प्रयास सेहो बहुत आवश्यक छै
बिलकुल बहुत लोक पहले असफलता देखी हिम्मत हारी जायत छथि मुद्दा सफल लोक बार बार प्रयास करैत रहैत छथि
सच कहू तऽ आइके समयमे प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ि गेल छै जाहि कारण युवा सब के अपन तैयारी आऔर मजबूत करबाक आवश्यकता अछि
सही कहलिय जे व्यक्ति निरन्तर सिखैत रहैत छै ओ बदले ह बदलैत समयक संग समयक के अनुकूल बना लैत छै
कल्हि हम एक सफल व्यावसायिक साक्षात्कार सुनि रहल छलहुँ ओ कहि रहल छलाह जे सफलता रातो रात नहि आबैत छै
आ प्रत्येक उपलब्धि पाछा मेहनत संघर्ष आ धैर्यक नम्बर एक तरह छिपल रहत छै
हमरा लागैत छै जे युवा सबके केवल नौकरी खोजबाक बजाय अवसर खोजबाक मानसिकता विकसित करबाक चाही
बिल्कुल अवसर बहुत बेर समस्या केड़ भीतर छिपल रहत छै बस ओकरा पहचानबाक दृष्टि होयबाक चाही
सच कहू तऽ गामक बहुत रास युवा प्रभावशाली छथि मुदा सही मार्गदर्शन अभाव मे पचती जाइत छथि
सहि बात जा हुनका समय पर
प्रशिक्षण आ जानकारी भेटैत ओ बहुत पैघ उपलब्धि हासिल सकैत छथि
कल्हि हम पढ़लू जे कौशल विकास कार्यक्रम से हजारो युवा के रोजगार भेटल
ई बहुत सकारात्मक संकेत छै कौशल आधारित शिक्षा भविष्य सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता बनि रहल अछि
हमरा लगैत छै जे अंग्रेजी कम्प्यूटर आर डिजिटल तकनीकन ज्ञान सेहो आब आवश्यक भए गेल अछि
हँ क्योंकिअधिकांश आधुनिक रोजगारमे तकनीकी मङ्गल लगातार बढ़तर जा रहल अछि
सच कहू तऽ बहुत लोको केवल डिग्री प्राप्त करबाक बाद पढ़नाइ छोड़ि दैत छथिन
मुदा शिखबाक प्रक्रिया जीवन भर चलैत रहबाक चाही किएक दुनिया लगातार बदलैत रहत छै
ह्म बिल्कुल ठीक तब बादमे बात होयत